की सब होइ छैय
ठीके है छैय एखन एखने बैसले छलौ कनी दीदी स क बैसले छलौ त कहलीय
हऽतऽ नेटवर्क मे बैसू ओरिया कऽ नेटवर्क में बैस कऽ करू हँ अहाँक नेटवर्क बहुत किछो नै हैया बैसले छी बौआ सब एखने इजकुल स अयलाह आब कपड़ा तपड़ा पहिरत तहन खाय ला देबै ओकरो सभ केँ तहन एखन नै कोनो काज रहै छै एखन आब एखन स चायर बजे तक आराम
ह अखन‌ इसकुल
हँ
इसकुल भोरका भ गेलै नै इसकुल भोर कऽ
कऽ भोरे रहैय छैय सब दिन साढ़े छह बजे जाइ छैय एखन पौने एकमे छुट्टी क देलकै त आबैत आबैत डेढ़ भ जाइ छैय डेढ पौने दू
हऽतऽ आने ला जाय छियै कि आब गाड़ी स आबे छैय
नै हम नै आनै छीय ऑटोए से जाइ छी अतै घर लग चढ़ै छैय घर लग उतरै छैय
तखन तऽ ठीक हैय नै त आनय वला ल जाय वला बड दिक्कत भऽ जाइत
के नै आ दूर छैय घर स इसकुल तऽओते काल में केँ जेतै आनै ला
नै
हुं लग रहै छैय तहन न जाउ आउ सै दुआर
हां हम खेलौ सब गोटा खा लेने छथिन खाली दुनू बौआएटा बाकी छैय इसकुल स जे ई सभ लै हँ वैह दुनू गोटा बाँकी छैय और सब खा लेने छै
और अहा सब केँ भेलै बड़ी काल अहा सब क नहेलौ सोनैलो अहाँ मन्दिर जाइ छी की नै महादेव मन्दिर
हम तऽ रोजाना भोरे भोरे महादेवे मन्दिर जाइ छियै
हँ नीक करै छी बरसो कऽ नेेने जेबै से नै रोज
बरसा रोज नै जाइ छै बरसा कऽ पढे कऽ बरसा कहै छै हम रोज नै जैब
हऽ कनी अहा सब केँ महादेव मन्दिर बहुत दूरो पैड़ जाय यऽ
ह तैयो हम न नियम कैने रहे छी जे भोरे भोर महा
नै नै बहुत नीक करैत छी बहुत नीक
पहिले उठैय छी न तऽ भ भोरे गोर लागलक नै तऽ माँ पोछा नै मारने रहल तऽ भगवती के पौ - -छा माइट लेलौ आ बजरंगबली के कनी निप लेलौ आ भगवती ई क कनियो कनिटा नीप लेलौं गोबर गाय गोबर लऽ कऽ
नीक करैत छी सभटा तऽ नीके काज करैत छी।
आ तकर बाद जाकऽ फूल तूल तोड़ लेलौ सीधा महादेव मोठ चैल गेलो बात छै जह पहिने बच्चा के माँ जते बज भरे जाइ
तऽ नहा सोना कऽ जाइत हेबै कि ओतय नहा लै छियै।
नहि एतै घरे पर से नहा केँ जाइ छै ओत नहायमे पोखैर मे दिक्कत भए जाइ छै रोजाना पोखैर मे नहाऊ
कपड़ा बदल में दिक्कत होइ छै ने पोखैर में तऽ नै कोनो औढ़ हुँ छै हे
अपन घरे सँ गेलौ घरे सँ गेलथ
नीक करै छी बहुत नीक करै छी अहाँ केँ लग पड़ैय। महादेव केँ मंन्दिर
हँ
अहूँ कऽ तऽ ओतबै दूर पड़ैत हैत
हँ वर्षाकेँ जेतै दूर जतै दूर हमरो।
हु नै अहाँ कऽ महादेव बहुत दूर छथि हमरा एत डेरा लग छथिन तऽ बुझियौ बर्षा कऽ अंग माने घर पूजाकेँ अंगना एतबा दूर पर महादेव छथिन हमरा सबकेँ हँ तऽ हमरा लेटो सेट तँ हम रोज चलि गेलहुं हँ रोज जाइ छियै लेटो सेटो कोनो काजो सँ एहन लेटो तेटो बारहो एको दूओ जहिखन भेल लेकिन
जखन टाइम मिलल
हँ जखन टाइम मिलल ई नहि छै जे भोरे जाइ छियै। भोरे इसकूल जाइ छै ने तऽ ओते भोरे नहि ओरियाइत रहै छै
आ हमरा सभके एतय नहि न ओरियाइत आ हमसभ भोरे नहि जे
छैहे आ हमरा सबके तऽ ई बौआ दुआरे भोरे गेल नहि होय छै एकरा सबके इसकुल जाइ दुआरे ओहुना हड़बड़ हड़बड़मे में पूजो पाठ नै न ढंग स होइ छै।
नहि पूजा पाठ कनि अस्थिरे से एते जल्दी जल्दी मे नहि हइ छै।
नहि होइ छै आ हम ताहि दुआरे हम अपन खेनाइ पिनाइ बना सोना कऽ सभटा गैस तैस पोछि पाछि कऽ
हँ अपन चैनसँ जाउ।
हँ निश्चिंतसे गेलौ जे अपन कनी भीड़ो रहले तऽ दू मिनट पांच मिनट रुकि लेलौ
हँ ओना त नै जेए ह आ फेर घरोमे लोकक पूजा करबाक रहै छै न
हँ हम घर मे कइये के जाइ छीयै एहि दुआरे एतऽ ने घर मे नहि करू ओ ओतऽ मंदिर जाउ तऽ ओतऽ ठाढ़ हुए पड़त ओते काल हैत जे घरे मे पूजा कऽ ल‌इतौ
ह हम तऽ घरमे नहि करिके जाइ छी आबै छी तखन करय छियै तऽ ओम्हर अहाँ सबके बड भीड़ रहैत हेएत से
हँ यै अखन बड्ड भीड़ बड्ड भीड़ रहै छै। आ जहिया से प्रदीप मिश्रा जी के कथा सब सुनै छै न सब जे कथा शिव पुुरान सुनै छै ने सब बाप रे महादेव पूजा के बहुत अथी भेलनि हौ बिरधी पहिले एका दुक्का लोक अबै छलै मंदिर मे आब तऽ सब अबै छै हँ हँ। पहिले एका दुका आदमी देखे छलियै या आब बहुत आदमी सब लगभग जल चढ़बै छै
च ती भऽ गेलैय या बड लोक पूजा पाठ
बहुत बहुत बहुत पाठ पूजा पाठ करय छै। हँ
पहिने एते लोक नहि पूजा करै छलै आब बड्ड पूजा
सब मंदिर लग तऽ बुझियो एका दुका आदमी किओ किओ रेगुलर जाय छलै। आब तऽ कियो एहन छैयहे नै जे बाबा के जल नय चढ़बेै छै
सब देै न सावन म
बाप रे सावन मे तऽ बाबाधाम जेका कोचम कोचा रहत
ए हमरो सब गाँव मे जे सावन मे ओहो मे बड भीड़ आ जल्दी पूजा करू आ जल्दी निकलु
हं आहाँ गाम मे तऽ अर्घा लागल छनि बाबा के
हं कैहत रहत की जल्दी पूजा करू जल्दीनिकलु
अहूँ
आ भोड़ोक औते भीड़ नय रहैय छै भोड़ के बड़ नीक पूजा हेऽत केऽल
नै रहै छै भोरके भीड़ लेकिन हमरासबके ओते भोरे छुट्टी नै न होयत रहैया
हँ से होय छै आ हमसब तऽ चैल जाइ छी तऽ हमरा हमसब चैल जाय छियै तऽ हमरा सब कऽ तऽ बड़ नीक पूजा होय छै
हँ तऽ होयते हैत
आ ओना बड्ड दिक्कत भऽ जाय छै लैन लगा कऽ ओतेक काल ठार रहु लैन लगा कऽ एना -एना जल दियौ ऊपरे सँ ककरो देहो पर
हँ कखनौ देह पर गेल कखनौ
आ आय नैय पूजा करू
हैय
से होय छै ने आ कनि दिन मे तऽ पन्द्रह तारीख सँ सकरैत सोलह के तारीख कऽ हैत आब सोम चालुए भऽ जैत बीस तारीख सँ
हुँ चालुए भऽ जैत आब
हँ आ तऽ आब तऽ ओना सय - सोमवारी रहितै सोमवारी मऽ इ रहै छै नऽ सब सोम कऽ व्रत करै छैय
छै इहे करै छैय
आ सब व्रत करत तऽ सब अपन नियम सँ समान सब
हँ बाप ये हम सब तऽ सोमवारी व्रत मे सामान लऽ जाय छियै बुझियो जे नहिये पूजा ढंग सँ केल होय यऽ कहुना कऽ फेेक दै छी अते भीड़ रहै छै जे की करबै
एना फुल आ
हँ हँ सबटा समान घर से तऽ अरैध कऽ लऽ जाय छी आ मंदिर मे भऽ जाइ यऽ किदेैन तते भीड़ रहै छै जे होइते नय गिलास लेने सैह बात छै हँ बाड आब तऽ सब दिन भीड़ रहेै छै सब रहेै छै एल तऽ की करतेै सब पूजा बेरा
आ सब कऽ इ रहै छै नऽ कनि हम जल्दी - जल्दी
आ हमरा सबके मंदिर मे की कऽ देने छै से बुझै छियै बारह बजे कऽ बाद बंन्द कऽ दैय छै
आ हमरा अहाँ सब दिशा बारह बजे कऽ बाद बंन्द
हँ बदमाशी सँ ताला लगा दैय छै आब साँझ मे पाँच बजे छ बजे खोलतै
जा आ जे पूजा करै
जे अपन बंन्द भऽ गेलै तऽ अपन घुइर कऽ जाउ
तहन तऽ बड्ड दिक्क
कते आदमी अपन बाहरे सँ जल फूल फेेक दैय छैय
की करतेै ओजे
तैय दुआरे होयत रहै यऽ जे बारह बजे कऽ भीतर कहुना कऽ बारह पहिले खुजल रहे छले एय बीच मे एते समय करल लगले य दू बजे तक खुजल रहे
तऽ ठीक छै दू बजे खुजबाक चाही नय तऽ एको बजे तक एक बजे तक ठीक रहै छै
से नै रहे छै आब ताहि दुआरे पहिलुका दिन एहनो होय छै जे की पहिले महादेवे मंदिर मे जल चढ़ा देलहुँ तहन घरमे एलहुँ जब बेसी लेट भऽ गेल
हँ तऽ अहाँकेँ एतऽ कते टा मन्दिर छै आर कोनो भगवान नय ओतऽ अहाँ पूजा करै छियै दरभंगा म तऽ महादेवेटा मंन्दिर आर कोनो भगवान नय
महादेव मंन्दिर मतलब महादेव मंन्दिर मे सभ महादेव अथी पार्वती गणेश कार्तिक सभ
आ हमरा सभ गाव मे तऽ बड भगवान छथिन नगर
ह ह से तऽ नहि से नहि छै महादेवे छथिन मन्दिर छै ओ ओहिमे गणेश जी कार्तिक के पार्वती उएह सभ छथिन अहाँ गाव तऽ बसहा बाहर मे छथि बहुत पैघ
ह हमरा ग
ओ तऽ सीमेट से बनायल गेल छै
ह बनेने छथिन अलग से
ह।
तऽ हुनका एना के घेर देलकै ज चारू भागा एो मुह पर से जल दियौल तऽ सभ जल लऽ के पानि ल के खराब कऽ दै छ बस सभ मु
ह सब्ता हमरा गाम दिस से ते कता पार्वती सभ के मुंह खाग छै ते अच्छा अच्छा चीनी कुछ दै छै।
खाली भोरे जे जेब पाँच बजे।
ह
तऽ पूजा करऽ देत नहि तऽ ताला मारि दय छै पार्वती मंदिर मे कि जे लोक सभ जल तल दऽ के नहि नाश
नहि ह खरापात ततेक सिन्दूरो लगबैत छै जकर जवाब नहि छै
आ बड़ सिन्दरो सभ सभ किछु लगा देय छै ताहि दुआरे पार्वती मंदिर आ बजरगबली त बन्दिल बन्दे रहे आ पार्वती मंदिर पाँच बजे भोरे एगोटा पूजा करे छै तकर बाद जाके बंद कऽ देय छै
नीके करे छै जहन नहि ढन से करते आ घिना देय छै।
ओते बजे भती मन्दिरके पूजा भऽ जायत आ पाँच बजे तखन तऽ नहि होयैत
ओ तहन तऽ अहाँ हमर दीदी पूजा करै छी। हमर दीदियो तऽ बड़षा बेरे जाइत छलखिन हे
हँ अहाँकेँ दीदी तऽ बड़
ह बड़ सभ देखियौ ने बीच मे एते मोन खराब होलन बेचारी के एखन गेलो ने होई छै
नहि एखन तऽ बड़ मोन खराब भेलखिन गेल तऽ पूल ठीक भेलो तऽ कहलखिन नहि
नहि मोन कमजोरी बड़ लगैत छनि देहमे
त सभ बाद पातरो भऽ गेलखिन हँ मोन खराब जे भऽ गेलै
बड़ सुन्दर देह भऽ गेल छलनि एहि बीच मे बड़ सुन्दर लगै छलनि हे
आब ओते कऽ पातर कनि भऽ गेलखिन आ फेर ई भऽ जाइत छै ने कनी मनी बरसो पढ़ै लिखैत छै तऽ काजो कर पड़े छै मनो खराब आ वर्षा होत करते काज
हमर दीदी के ओना काज नहि आबू लगै छै रहे दियौ
हँ अहाँकेँ दीदी तऽ बड फूर्ती
ह फूर्ती बड़ छै फूर्ती से जरै छै
बड्ड काज कऽ ले छलखिन आ बड पाँच पाँचे कि साढ़े चाइरे बजे
काज आबू नहि लगैत रहे छै
नहि।
सेहो बात छनि कोनो काज अथी अबूह नहि लगैत छनि।
नहि सभ किछ गहुमहो सभ फटैक लैइ छलखिन इ चाउरो सभ।
हमर सभ दीदी मे सभ सँबेसी फुर्तीला दीदी छियै
अच्छा आ ठिके आ आ सब किछ आ स्वेटरो सब बड नीक बुनल आबैइन छैन सब किछ बुन ले छै छलखिन अतै दिन आ ताई सिलाइयो सब उम्म सिलाइयो सबआबै छैन सिए पर कही। नय कहलखिन जै अपन ब्लाउजो सब सी लैइ छिए मसीनो छलैन हाथ बाला त हमरा कैहैथ जे हम सी लैइ छिऐ सब किछै के लुइर छलैइन
बढ़िया छैन आ मूनै खराब लक बुझियौ एक डेढ़ महीना तऽ मन खराब लऽ कऽ बेचारी अथी कहै छै दवाइ खाइ छि त मून दोसरे रंग भ जाइया तकर बाद जना मोन बेहोश जका लागैत रहैया
दबाई
अपन अखन वर्षा हेल्प क दैइ छैन अपन खेनाइ तैनाइ क दै छलैन या आब कनि मून निक भेलेन हा आब अपने सबटा करैत छैथ
ह पेनै वर्षा जै कहै छले जे क दै छि त आब बर
हँ ओकरो इग्जाम सब रहै छै ने देखौने बेचारी के कपारे नय काज करै छै नय तऽ पच्चीस पाइंत तीस पोइंट लेए इ ते नसीबे के ने गड़बड़ी छै
हँ नसीबे नसीब बला सब के होइ छै
तए नए केहेन बढ़िया क्यू मे भ